हेलो
नमस्कार सब कुशल मंगल छै ने हेलो
हेलो
नमस्कार सब कुशल मांगल छै ने
सब ठीक छै
आ हम सोचैत छली जे भारत के बढ़त जनसंख्या विषय पर गप करत चाहैत छी कल्हि हम एक विषय पर एकटा चर्चा सुनलुं तखन मन मे बहुत प्रश्न उठल
हँ सब ठीक छै एहि वास्तवमे बहुत महत्वपूर्ण विषय छै बढ़त जनसंख्या प्रभाव देखब बहुत क्षेत्र पर पड़त छै
बिलकुल भारत विश्व के सबस बेसी जनसंख्या वाला देश बन गेल अछि ई बात सुन के हम सोच लगलू की एकर लाभ आ चुनौती दुनू के अछि
सही कहली जनसंख्या बेसी होइब अपन मे समस्या नहि छै असली प्रश्न ई छै जे सभ लोग लेल पर्याप्त संसाधन शिक्षा रोजगार उपलब्ध अ छै कि नहिाह
हँ जखन जनसंख्या तेजी से बढ़त छै तखन आवास स्वास्थ्य शिक्षा या यातायात जेका क्षेत्र पर दबाव बढ़ गई ठीक छै
बिलकुल शहर सभमे भीड़ यातायात समस्या संसाधनपर दबाव एहि कारणसँ बढ़त दिखाइ पड़ैत छै
कल् ही हम पढ़े छलु जे भारत बहुत पेघ हिस्सा युवा आबादी छै एहि कारण बहुत लोकोग एकरा असरक के रूप मे सेहो देखैत छथि
हँ जे युवा सभके नीक शिक्षा प्रशिक्षण या रोजगार भेटाइ त ई देशक विकास लेल बहुत पैघ शक्ति बनि सकैत छै
मुद्दा जे
प्रायावर्त अवसर नहि भेटत त बेरोजगारी य अन्य सामाजिक समस्य ब सखत छै एहि कारण योजना बहुत जरूरी छै
सही कहलियै जनसंख्या बढ़बक सङ्ग सङ्ग रोजगारक अवसर सेहो बढ़बाक चाही नहि तऽ अु असन्तुलन उत्पन्न भय सकैत छै
हमरा लगत छै जे शिक्षा यही विश्वक सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा छै जागरूकता बढ़ला से लोक बेहतर निर्णय लै सकैत छथिन
हँ शिक्षा केवल ज्ञान नहि दै छै बल्कि समाजक विकासक दिशा सेहो तऽ करत छै एहि कारण एकर महत्व बहुत पैघ छै
ग्रामीण क्षेत्र से बहुत लोक रोजगारक खोज से शहर देश आबत छथि यही कारण शहरक जनसंख्या और तेजी से बढ़त छै
सही बात जे गाममे रोजगार उद्योग अ शुक पड़त तऽ लोककेँ पलायन करबाक आवश्यकता कम पड़त
कल्हि समाचार में सुनली जे पानी जमीन आ ऊर्जा ज कियाकि संसाधन पर दबाव बढ़त जा रहल छै ई भविष्य लेल चिन्ता के विषय भए सकैत छै
हँ एहि कारण संसाधक नहि उपयोग या संरक्षण बहुत जरूरी छै बढ़त जनसङख्या सङ योजना बनाएब अनिवार्य छै
हमरा लगत छै जे स्वास्थ्य सेवाक विस्तार सेहो आवश्यकता छै जेतक जनसंख्या पढ़क ओ तक बेसी चिकित्सा सुविधा जरूुरत पड़त
बिलकुल अस्पताल विद्यालय सड़क अन्य आधारभूत सुविधा सभक विकास जनसंख्या अनुरूप होयबाक चाही
सच कहू त भारतके बधत जनसंख्य एकता चुनौती सेहोहो छै एकटा अवसर सेहो सब कुछो एहि पर निर्भर करैत छै एकरा केना सम्भालल जाय
बिलकुल सही कहलियए उचित योजना शिक्षा विकासक माध्यमसँ पैघ जनसंख्या देशक शक्ति बनि सकैत छै
बहुत नीक चर्चा चल रहल छै। मुद्दा जनसंख्या भविष्य, संसाधन आ अर्थव्यवस्था। हैं पर एकर प्रभाव पर और गप करबाक के बाकी छै।
हँ अवश्य तखन बताउ? अहाँकेँ अनुसार बढ़ल जनसंख्या सभसे पैघ प्रभाव शिक्षा आ रोजगारक, क्षेत्रपर। कोन पड़त छै।
हमरा अनुसार पढ़ल जनसंख्या सएनएल सभ स पे प्रभाव शिक्षा क्षेत्र। पड़त छै। जखन छात्र के संख्या बहुत बेसी होइ छै। तखन विद्यालय आ महाविद्यालय सभ दबाव बढ़ि जाइत छै।
बिल्कुल जतक बेसी छात्र होयत ओतक बेसी विद्यालय शिक्षा अन्य सुविधा। सभक आवश्यकता पड़त। एहि कारण शिक्षा क्षेत्रमे लगातार निवेश जरूरी छै।
रोजगारक क्षेत्र मे सेहो एहन स्थिति छै। प्रत्येक वर्ष लाखो युवा रोजगारक खोजमे आ आबत छथि। एहि कारण प्रती स्पर्धा बहुत कठिन भए जाय छै।
एहि कारण केवल पारम्परिक, रोजगारपर निर्भर रहनाइ पर्याप्त नहि छै। उद्योग व्यापार नौचारक अवसर सेहो बढ़बाक जरूरत छै।
हमरा लगैत छै। जे कौशल विकास पर विशेष ध्यान देबाका के चाही जे युवा सभक क्षमता बढ़त तै विभिन्न क्षेत्र में अवसर प्राप्त करि सकत।
सह कहलिय आधुनिक समयमे केवल डिग्री नहि। बल्कि व्यावहारिक ज्ञान और कौशल सेहो बहुत महत्वपूर्ण भए गेल छै।
बढ़त जनसंख्या प्रभाव पर्यावरण पर सेहो पड़त छै। चेतक लोक सभ। बढ़त ओतक जमीन पानी ऊर्जा मांग बढ़त।
बिल्कुल एहि कारण संसाधक संरक्षण बहुत जरुरी छै। नहि तऽ भविष्य मे कतको समस्या उत्पन्न भइ सकैत छै।
कल ही हम एक लेखमे पढ़ली जे। सुनियोजित विकास बहुत आवश्यक छै। जे शहर आ गामक विकास सन्तुलन ढंग से होइत। त दबाव कम भए सकत छै।
आ संतुलित विकास बहुत महत्वपूर्ण छै। जखन अवसर केवल किछु शहरमे सीमित रहैत छै। तखन जनसंख्या ओतहि केन्द्रित भय जाइत छै
मुद्दा हमरा लगत छै। जे भारत विव आबादी एकटा पेद अवसर सेहो छै। ज सही दिशा भेटतै। तइ देशक प्रकारति इंजन बनी सकैत छै।
बिल्कूल सही एहस बहुत देश युवा। आबादीक बल पर आर्थिक प्रगति कैन छथि। भारत लोक सेहो से। सम्भावना मौजूद छै।
एहि लेल शिक्षा स्वास्थ्य आओर रोजगारक तीनू क्षेत्र मे। संग ध्यान देबाक के जरूरत छै एकता। क्षेत्रक कमजोरी दोसर क्षेत्र प्रभावित कहि सक छै।
हँ, विकास हमेशा एक दोसर सँ जुड़ल होइत छै। एहि कारण दीर्घकालीन योजना बहुत आवश्यक छै।
सच कहूँ त बढ़त जनसंख्या केवल संख्या नहि छै। ई देशक भविष्य अर्थव्यवस्था समाज आ संसाधन सभस जुड़ल विषय छै।
बिल्कूल सही एहि कारण प्रत्येक नागरिक के विषयक महत्त्व बुझबाक चाही। ओर जागरूक रहबक चाही।
बहुत सही बात कहैले जे सही योजना आ सही दिशा से मे प्रयास जारी रहल तऽ भारतक के पेघ जनसंख्या देशक के के पेट शक्ति कोन सकैत छै
हँ जे युवा शक्तिके सही अवसर भेटत तऽ भारत विश्वके ओर मजबूत स्थान प्राप्त कए सकैत छै
बहुत नीक चर्चा भेल मुद्दा जनसंख्या विकास ओर भविष्य के चुनौती सब पर एखनो बहुत कुछ गप करबाक बाकी छै
अवश्य एहि विषय पर जतेक चर्चा करब ओ तक नहि बात सीखल लेल आ ई बातचीत बहुत जने अधिक रहल
एकरा बात और मन बे आबत छै जखन जनसंख्या बढ़त छै तखन सरकार के सड़क विद्यालय अस्पताल अन्य सुविधा सब बेसे खर्च करबाक पड़ैत छै
बिल्कुल जतक जनसंख्या बढ़त ओतऽ आधारभूत सुविधा माँग बढ़त यहि कारण विकासक गति निरन्तर बना लबाक चाही
कल्हि हम एक रिपोर्ट देखलहु जहाँ मे कहल गेल छै जे शहर सब मे अवकाश समस्या सेहो बढ़ रहल छै बहुत लोक सेपित स संस्थानमे रहबाक लेल मजबूर छथिन
हँ ई चुनौती वास्तवमे गम्भीर छै सुनियोजित नगर विकास बिना भविष्यमे समस्या ओर बढ़ा सकैत छै
ग्रामीण क्षेत्रमे सहु परिवर्तन देखाइ पड़ैत छै के खेती जमीन पर आबादी प्रभाव बढ़ल जा रहल छै एहि कारण संसाधन सही उपयोग जरूरी छै
सही कहलियै जमीन सीमित छै मुद्दा आश्यक तक बढ़त जा रहल छै एहि कारण दीर्घकालीन सोच आवश्यक छै
हमरा लग छै जनसंख्या पर्यावरण के बीच गहरा सम्बन्ध छै जेतक वैसी लोक होइत ओ तक प्राकृतिक संधाधन उपयोग बढ़े
बिलकुल पानि जङ्गल ऊर्जा सभ सीमित छै एहि कारण संरचनाक बहुत ओर बड़ी जात छै
मुद्दा एकटा सकारात्मक पक्ष सेहो छै भारतमे बहुत ए दीवाशक्ति मौजूद छै ई देश लेल बहुत पेध पूंजी मानल जा सकैत छै
हँ जे युवा शक्तिके उचित शिक्षा या अवसर भेटत तऽ भारत आर्थिक वैज्ञानिक क्षेत्र बहुत आगे बढ़ि सकैत छै
हमरा लगत छै जे भविष्यक सफलता एहि बात पर निर्भर करत जे अपन जनसंख्या के बोझ नहि बल्कि सत्य के केना बदलत छैचिन
हम बहुत सुन्दर बात कहली सही नीति या सही दिशामे पैघ जनसंख्या विकासक आधार बनि सकैत छै
कल्हि हम एक शिक्ष शिक्षक कहक छलाह जे जनसंख्या बेसी महत्वपूर्ण मानव शब्द साधक गुणवत्ता छै ई बात हमरा बहुत नीक लगल
बिलकुल शिक्षित स्वस्थ या कुशल नागरिक देशक वास्तविक शक्ति होइत छै केवल सङख्यासँ विकास सम्भव नहि छै
सच कहू त भारत भविष्य बहुत हद तक है आइ आइ के युवा पेढ़ी पर पेपर करै छै जो सब सही दिशा मे आगे बढ़त
हँ यही लेल परिवार समाज आ शिक्षक व्यवस्था सबक महत्वपूर्ण भूमिका छै सबके मिलके प्रयास करबाक जरूरत छै हेलो हेलो आई के चर्चा बहुत नीक भेल जनसंख्या विय कर न